हेलो हेलो
हेलो
हँ सोनी
की हाल?
हाँ-हाँ-हाँ ई एखन कॉल अहाँके रिसीव भेल?
अहाँके आवाज नहि आइब रहल अइच।
कॉल रिसीव भेल अहाँके एखन?
हाँ भेल।
हाँ- हाँ ठीक छै। एहिमे तऽ लगै स्पीकरोके कोनो ऑप्शन नहि छै? आवाज आवाज भी बहुत स्लो
बहुत कम आइब रहल अइच।
हाँ अहहुँं के आवाज बहुत कम बहुत स्लो आबि रहल अइ आओर स्पीकर वगैरहके कोनो ऑप्शन देखाइए नहि रहलै हन एहिमे।
किछु ऑप्शन नहि छै।
हाँ स एह तऽ आओर अहाँ कहाँसँ बात कऽ रहल छी?
हमँ मधुबनी से बात
हम एनहिते हम तऽ दरभङ्गाके छी लेकिन हम अखन पुणा सँ बाजि रहल छी।
अच्छा आओर की सब भऽ रहल छै?
हँ बस हमर तऽ बच्चा के ट्यूशन चालू भेल एखन। लेकिन इ अवन्तिका दीदी के फेरा मे हमहुँ पड़ि गेल छी। उएह मे ई जुड़लहुँ तऽ उएह कहलैथ तऽ जुड़लहुँ। प्रोसेस तऽ बहुत लम्बा छै एकर, बहुत लम्बा छै।
आओर उल्टा किछ सेहो नहि कऽ रहल छै।
हमर बौआ एक एकबेर अहाँके अरविन्दो सोसाइटी कऽ के छल एकटा एनाहिते ऐप छै, अरविन्दो सोसाइ आओरो आओरो स्कॉलर ऐप्प तऽ हमर बौआ एकबेर ओ एप के बौआ के भरबेने छलियै तऽ ओ प्रोसेस ओकरो बहुत लम्बा छै एनाहिते अहाँके बच्चाके एग्जाम रहै छै ओ
हँ हँ
ऑप्शनल टाइ ऑप्शनल टाइपके, तऽ ओ एग्जाम भऽ जाइत छै सभ सबमिट कऽ कऽ भरि दियौ लेकिन ओ पैसा ओकर जे छै ने से आबय मे ओहो मे बहुत टाइम लगै छै लेकिन ओहो मे आबि जाइ छलै तऽ एक एक बेर हम ई चीज ट्राइ कयने छियै जे ओ फेक अरविन्दो सोसाइटी छै तऽ ओ फेक नहि छै ओ बढ़िआँ छै। अच्छा छै हमरा लागल जे इहो कहीं वएह टाइप के हेतै बढ़िआँ, तऽ ट्राइ केलहुँ एक बेर तऽ प्रोसेस मे कनि एहिसभ जे एप रहै छै ने एहिमे कनि प्रोसेस मे टाइम तऽ लगिते छै। पर देखियौ आब कतेक टाइम लगै छै हमहूँ अहाँ कखन भरलियै फॉर्म हम
हम भोर मे भरने छलियइ।
नहि नहि हम काइल्हि भोरमे भरने छलियै।
अच्छा तऽ नम्बर सॅं करै छै पेड अगर बाद मे करबै तऽ नम्बर से करतै?
आ हँ अहांके रहत ने ई अहांके जे प्रोफाइल अहांके जे प्रोफाइल अइ ने ओहि प्रोफाइल मे ई रहबे करत कोड थोड़े ने ई हटत। अहाँ ने अहाँ केँ हेएत बुझलियै ने अहाँ ने किछ के मतलब किछ बराबर अहाँके जे इन्फॉर्मेशन मे किछ तऽ प्रॉब्लम भऽ रहल अइ। चूँकि अहाँकेँ अगर कॉल कनेक्ट भऽ गेल तऽ मतलब छै जे अहाँकेँ ओ खुलल हन।
गलती तऽ किछु नहि भऽ रहल छै बस ई छै ने जिनका पर ई एप्स हेतै डाउनलोड हुनका पर हम कॉल कॉल क सकै लेकिन हमरा एम्हर नम्बर नहि शो कऽ रहल छै।
कोन नम्बर कोन नम्बर,
मतलब जिनका हम किनको फोन करबै ने से नम्बर शो नहि कऽ रहल छै।
नहि नहि ओ नम्बर डायल करऽ के छै।
नार्मल काॅल मे,
नॉर्मल कॉल मे जेनाकि एखन अहाँके हम फोन केलहुँ ने एक बेेर तऽ अहाँके पुछलहुँ ने जे हमरा सोनिया के हम फोन करै छी, कार्या ऐप सेएह तऽ ई अहाँके पहिले ओ आदमीके बता देबऽके छै जे हम अहाँके कॉल कऽ रहल छी हमर कॉल रिसीव करू आ ओहोमे ऑप्शन एगो देल छैय अहाँ देखबै ऊपरमे लिखल हेतै जे पाँच गो टास्क अहाँके देल गेल हेन ओहिके नीचे ओकरा जे क्लिक करबेन जस्ट ओकर नीचे। चाह एगो ऑप्शन छैय जाहिमे टाइप करऽके छैय फोन नम्बर। ओहि के नीचा ओहि ओहिके निचा अहाँ जिनका अहाँके कॉल करऽके अइ तिनकर नम्बर अहाँ टाइप करियौ। आ देखियौ अहाँके रिंगिंग तुरन्त रिंगिंग दे ओ आदमीके नाम आयत। आर हुन और रिंगिंग अहाँके तुरत देखाबऽ लागत।
ठीक छैय चलू धन्यवाद बत बऽ लेल।
नहि नहि एक दोसरके सहायता तऽ करहे पड़तै एहना। तऽ नहि एतै। चलू ठीक छैय तऽ।
ठीक छैय हँ हँ।